हेलो
दाय हो
हँ
निके छ
हँ नीके छियै गैर लागैत छयै
खूब आनंद रह बूचि कतऽ छ?
आ कि करै छह?
तऽ आब ओकरा हस्सी लगैत छैय। आ ओकरा मस्ती लागै छैय।
पठि लै हेतै
हँँ हँ फोन कल करै हेतै
आँय
अखन फोन केलव ताहि ला
ओ खाय ल बनेलहो?
अ आब बनेबै
ई सब बनेबहो? भोज खाय ल जेब हम। ओय टोल में बूढ़बा ने मरि गेलै।
हँ
उमेश के बाउ
हँ
ओकरे भोज खाय लए जइबऐ
हँ अच्छा अपन बस ओकरा बाँहि दुखाय छैय। घरमे दूध रखल छैय राइत ओ पितै सुखतै से नहि पियै छैय तऽ बाँहि दुखेबे ने करतै दूध पिलास से ठीक नहि होइ छैय। कैल्सियम के कमी से दुखाइ छैय ने
हँ
आ
बराबर दबाइ कैल्सियम दिअ पड़तै ने
एहन भात आ दूध जतेक खयतै ओतेक ने
ह ओकरा पढ़ैए बेरमे बाँहि दुखा लगै छैय।
कथी त परोठा बना कऽ
आँय बुच्ची
बुच्ची हे बुच्ची दाई आ बौआ कतऽ छ?
ह हँ
बौआ कतऽ छ?
अखने धोखाइ छौव ओकरा बाद तऽ